हेलो
हँ की हाल छै
ठीक छै अपन कहियौ
बढ़िया छै
कतऽ से बाजै छियै
पटना स
हमहुँ पटनेसँ बाजि रहल छी
कतऽ रहै छियै पटना मऽ
पटना मे हम अहाँके ई महेन्द्रो बुझै छियै महेन्द्रो छी सुलतानगंज मे
अच्छा तैयारी सब करै छी की
हँ हँ नीट के तैयारी करै छियै
अच्छा एगो बेर देलियै की मतलब फ्रेशरे छी
एखन फ्रैशरे छी लेकिन ऐ बेर देने रहुं
अच्छा अच्छा बढ़िआं नहि रहलै की
पहिले जे भेलैह ने नीट बला
हँ
ओ तऽ बड़िया गेल रहे लेकिन ओहिमे पेपर लीक भए गेलै आ पेपर लिख के बाद क्वेशन त टफ के एग्जाम क्वेस्न टफ रहे तऽ ओ ओतेक बढ़िआँ नहि गेल ओतेक बढ़िआँ ओ नहि गेल ड्रॉप लेने छियै एक साल क
घर दरभंगे छै की?
हँ हं दरभंगा भेल।
हँ देखलौं फोटो मे त हमरा लागलै जे
जी दरभंगामे अहाँ कसरा गांव रहत
भगवती के सरक की
नै भगवती
अच्छा लक्ष्मी पुर रहै एकरे कह छै रा राजा झा कसरत की
हेलो
कहलौं एही कसर के कहै छै राजा झा कसरत
हँ हँ हँ बिलकुल वेहे कसरत छियै।
अच्छा अच्छा तहन तऽ बढ़िआ य पघाड़ी चहै छै
पघारी भदौर हमर नानी गांव भेलै
कतऽ
नवाची साहेब चिन्है छियै
हँ हँ हँ हँ
इ परा बागन्द रहललिय हँ हं हं हं
हमरा लागल आहां हम कतौ देखने छी
हूं
प्रोफाइल फोटो लागले आहां कतउ देखने छियै तऽ कहलियै देखियै
हू हू
तहन तऽ बढ़ियां
वेहे अनु अनुपमा चिन्ते हेबै न
हँ हँ हँ
बस हुनके थ्रू सऽ हमरा ई भेटल
हँ
आइये भेटबे केलैय साम मे ट्राई केलियै
तहन तऽ बढ़िया केलहुँ फी रहे जे कोनो दिक्कत थोड़े छै बात कऽ सकै य
हँ हूं हूं
तहन हुत लो इम्हरर मोबाइल चलेबे करै छै बढ़ियां छै अपन
हँ
अकेले रहै छियै कि?
हाँ अकेले रहै छियै।
ओ
आहिठमा रहै छी पटनामे।
कंकड़बाग मे।
कंकरबाग मे तैयारी वैयारी करय छिय कि जॉब चल
नहि तैयरीये में छे जनरल कम्पटिशन जी जी
ओ कोचिंग कोन लेने छिय ज्ञान बिन्दु मेंटलस?
ओहि सब मे लेछी बैंकिंग मे रहिय त हम कोचिंग खतम भए गेल छै आब तैयारी छीये मे प्रैक्टिसे मे
अच्छा
तऽ हूंसब उम्हर ई कोई कोचिंग वाला अथी वाल रहले प्रभावित की लड़ाइ
हमरे सबके ब्रांच पर त रहे हमहु खाने सार बला मे छियै
ओ
नहि हम मुसलरपुर हाट वला ब्राच मे नहि परभावित दू महीना त रहलै परभावित।
आब क्लास सब चलिययए पूरा समय
हँ आब चलि रहल छै पुरा
तहन तऽ बढ़िआं अय मतलब सामान्य भए गेलै पूरा स्थिति
हँ आब समानय छै क्लास तऽ अहाँके ओ मे तीने चारि दिन बन्द रहै एक बाद चालू भय गेल रहे।
नहि तहन तऽ बढ़िआं यै
नमस्ते कार्य मे आपका स्वागत है जब भी कार्य अहाँ के ज्ञान बिन्दु कहि डिस्ट्रब भए गेलै एक महिना लग भग बन्द रहि गेल।
हूँ ज्ञानबिन्दु बहुत दिन बन्द रहलय।
आपको आसान कार्य करनेने जैस कि कोइ बात सबससँ बढ़िआ कत छै ऐक आदमी कैय बैर कॉल कैय सकैत छीये। य ऐसी क जहाँ आपको चित्र मे बताई गय
मतलब पहिल बेर पाँच गो देत फेर ओ पाँच गो पूरा फेर पाचटा मतलब पाँच गो तीस ल दै छै
फिर निस बार पर सुू देना चाही एगारह मीड काँल छैन हँ ओ
ओहि दुआर आवाज तवाज कोनो साइड नहि आबै के चाही
बैकग्राउंड आवाज नै आबा चाही सेहा नऽ
हँ हँ बैकग्राउंड अवाज कोनो नहि।
अप अक बनाने के ल बॉक्स मे्तर ब देे मतलब एक आदमी के अहाँ चारि वेर बेसी नहि गप्प सकै छी सेहा न
हँ हं एक आदमीे चारि बेर केऽ सकै छियै दस मिनट से कम नहि होइ छै
त र ने त जानो क देै त ओनो
की कहलियै
ट्रांसक्रिप्शनों आब चालू कय देलकै हं जकर एक सो अस्सी मिनट पूरा भय गेलैहें तकरा लेल
हँ जकर ई कॉल वला टास्क पूरा भऽ गेलै ने ओकरा दै छै
ट्रांसक्रिप्शन मे की छै
ओइमे अहाँके जे मतलब हम अहाँ बात करै छियै ने एहने सब मैथिली सब रहै छै
मतलब घ पै ग ह
ओ जे जेना जेना बाजत आहा ओना ओना लिखियौ
ह हम रस्स फैमिली क घ छै
हँ ओहि प अपन टाइपिंग कए क लिखैछ
ह
कए सकैया आदमी ओ काज कोनो दिक्कत बेसी भयावह नहि छै
हँ रटा छैझ
हँ हँ जहन लोक फिर रहतै तऽ अपन ओनहतो लो मोबइले चलबै जम्हर उमहर इह अपन कए सकैए जए किछु नै
हँ सं पत नहि पान तऽ पान क ह छ
काज केऽगो काॅल पूरा भए गेल
हमरा एखन सात आठ गो पूरा भेलैहन
हँ भऽ जायत आराम से कोनो बेसी दिक्कत नहि छै
ओ देखियौ की होय छै
हूँ नॉर्मल अपन जखन फ्री रहबै तऽकरो धरा देबै यानि कोनो दोस्त महीम सभ हेऽतऽ ओकरे अपन कहबै चालू कए लेल पूरि जाइ छै आरामसँ कोनो बेसी
हेलो कि हो ट को ती बर जरती चौराशी बर जरती नति न आगड़ज आ